नमस्कार मित्र
हेलो
नमस्कार
हँ नमस्कार मित्र
बंगर बलाबाद आइ हम बहुत दिनक बाद अहाँसँ भेँट भेल अछि तऽ सोचलु जे देश दुनिआके वर्तमान ईस्थिति बदलैत समाज विज्ञान शिक्षा पर्यावरण रोजगार आ भविष्यक संभावना पर विस्तार संग गपशप करब जाहिसँ सङ्ग दुनू गोटे किछु नव बात सीखि सक
अहाँके विचार सुनी बहुत खुशी भेल किया एक तऽ देश आ दुनियक जानकारी केवल अखबार पढ़लासे नहि बल्कि आपसमे विचार विमर्श करलासँ सेहो बरत अछि
ह
आ एहि कारणक बातचीत ससोज विकसित होइत अछि
बिल्कुल मित्र आइ भारत दुनिआाकक प्रमुख देशसबमे गिनल जाइत अछि विज्ञान तकनी अन्तरिक्ष स्वास्थ्य कृषि उद्योग आ डिजिटल विकास क्षेत्रमे निरन्तर प्रगति कर रहैत अछि जाहि सङ्ग विश्वकमे भारतक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ि रहल अछि
सही कहलू ई बात बिल्कुल सही अछि मुदा विकास विकसित सङ्ग सङ्ग शिक्षा स्वास्थ्य सेवा स्वच्छता रोजगार सामाजिक समानता आओर पर्यावरण संरक्षण पर सेहो बराबर ध्यान देब आवश्यक अछि तखनी वास्तविक प्रगृति संभव भ सकैत अछी
बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे शिक्षित समाजे मजबूत राष्ट्रक आधार होइत अछि कारण शिक्षा केवल नौकरी देबाक मध्यम नहि बल्कि सोच संस्कार जिम्मेदारी आसामाजक प्रति कार्यबोध सेहो विकसित करत अछि
हमरा लागेत अछि जे शिक्षा ह बिल्कुल सही केहलु जब प्रत्येक बच्चा गुणवत्ता शिच्छा प्राप्त करत। तऽ उ भविष्यमे एकटा जिम्मेदारी नागरिक बनत। आ देशक विकाससँ सक्रिय योगदान देत
बिल्कुल मित्र आइ इन्टरनेट आ मोबाइलक दुनिआ दूरी कम कर देन अछि आब घर बसल व्यक्ति सेहो दुनिआँ कोना कोनामे होइत घटना कुछु क्षणमे जानि सकैत अछि
सच केहलू मुदा इंटरनेट गलत उपयोग से अफवाह। साइबर अपराध समय बर्बादी आ मानसिक तनाव। सेहो बढ़ि रहत अछि जाहिसँ सावधान रहब जरुरी अछि।
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया पर कोकरो बात पर आँख मुद्दे विश्वास करबाक। बदला सत्यता जाँची लेब बहुत आवश्यक अछि कारण। गलत जानकारी समाजमे भ्रम फैला सकैत अछि।
सही कहलुॅं। जिम्मेदार नागरिक बनबाक लेल सही जानकारी गरहण। करबाक आ गलत सूचना नहि फैला एब हम सबके कर्तव अछि।
बिल्कुल भारतक किसान दिन-रात मेहनत कर अन्न उत्पादन करि छथि। तखन जा कऽ हमसबके भोजन उपलब्ध होइत अछि।
ई बास सच कहलुॅं पर्यावरण संरचना। सेहो बहुत जरूरी अछि कारण जंगल, लदी, पहाड़। स्वच्छ हबा बनी जीवनक कल्पना कठिन अछी।
बिल्कुल मित्र जे अहाँ भी संग वृक्षारोपण नहि कयाल गेल। तर भविष्य मे जलसंकट गर्मी या प्राकृतिक आपदा बढ़ी सकैत अछि।
जल बचाउ ओ बिजली बचाउ अप प्राकृतिक संसाधन सेही उपयोग करब। पर प्रत्येक नागरिक दैनिक जिम्मेदारी अछि।
बिल्कुल-बिल्कुल। छोट-छोट प्रयास सेहो। भविष्यमे बहुत पेघ परिवर्तन आनि सकैत अछि।
बिज्ञानिक। प्रकृति स चिकित्सा सञ्चार परिवहन आ शिच्छा। सब क्षेत्रमे क्रान्तिकारी बदलाव आय अछि।
बिल्कुल वैज्ञानिक सबक अथक परिश्रम मानव जीवनक पहिने सन बेसी सुरच्छित सुविधाजनक आ उन्नत बना रहल अछि।
इह बात सच कहलु अन्तरिच्छ अनुसन्धान। मे भारतक उपलब्धि पूरा विश्व लेल प्रेरणादायक अछि।
बिल्कुल एहि उपलब्धि संग युवा सबमे वैज्ञानिक सोच आ नवचार। भावना विकसित होयत अछि।
रोजगार बड़बाक लेल उद्योग। स्टार्ट-अप आओर कौशल विकास। पर विशेष ध्यान देवाक आवश्यक अछि।
बिल्कुल मित्र। युवा जव नव-नव कौशल सीखत तऽ रोजगार अवसर सेहो स्वतः बढ़त।
सच केहलुॅं। स्वास्तय मे सबसे पैघ धन अछि। तऽ नियमित व्याम सन्तुलित। भोजन आ पर्याप्त लेल आवश्यक अछि।
बिल्कुल बीमारीक इलाजमे बेसी महत्वपूर्ण बीमारी सङ्ग बचाव होइत अछि।
सच कहलू देश विकास युवा सब योगदान सबसे महत्वपूर्ण, मनायल जाइत अछि।
बिल्कुल अनुशासन मेहनत आ ईमानदारी युवाक पीढ़ीक सबसे पेघ शक्त अछि
ई बात नीक लगल भर्ष्टाचार सामाजिक विकास मे बधा उत्पन्न करैत अछि
ईमानदार नागरिकसभ मिलिक कऽ भ्रष्टाचार कम करैत सकैत अछि
सच महिला सभ शिक्षा आ सम्मान बिना समाज पूर्ण विकसित नहि भऽ सकैत अछि
बिलकुल बेटी सबके समान अवसर देल जाय तऽ देश प्रगति दुगुना कर सकैत अछि
दुनिया मे शान्ति बनल रह बहुत आवश्यक अछि
युद्ध ओ केबल बिना सयत अछि विकासश नाहि
उ भारत सदैव शान्ति सहयोग आ मानवता सन्देश देने अछि
बिलकुल विश्वक सब देशमे मिली कर मानव कल्याण लेल काज करबाक चाही
जलवायु परिवर्तन अब पूरा दुनिया गम्भीर समय से बनी गेल अछि
बिल्कुल समयपर कदम नहि उठाायल गेल तऽ भविष्यके चुनौतीपूर्ण भऽ सकैत अछि
हँ पढ़ाई सग चरित्र निर्माण सेहो हो सकैत अछि
बिल्कुल मित्र असली सफलता ज्ञान विनम्रता आ सेवा भावना में अछि
प्रत्येक नागरिक के अपन संविधानक कर्तव्य सम्मान करबाक चाही
बिल्कुल मित्र देश प्रेम केवल शब्द नहि कर्म से देखल जाइत अछि
ह एकता मे अपार शक्ति होइत अछि
जाति धर्म आ भाषाके ऊपरी उठि मानवता अपनायब जरूरी अछि
सब मिली के देशक विकास मे योगदान देबाका
बिल्कुल मित्र सकारात्मक सोच भविष्यसँ उज्ज्वल बनाबैत अछि
मेहनत करने हर व्यक्ति अवश्य सफल होएत अछि
असफलत सङ्ग सीखी आगाँ बढ़ब बुद्धिमानि अछि
सच केलहुँ मित्र हम सबके अपन देश पर गर्व करबाक चाही सम्मान बढ़बै लेल प्रत्येक नागरिक के अपन जिम्मेदारी निभाबे के चाही
आशा करैत छी जे भारत आ पूरा दुनिया शान्ति समृद्धि विज्ञान शिक्ष छै आ मानवता मार्गमे निरन्तर आगे बढ़त रहत
ई बात नीक ल हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे जा हमसभ ईमानदारी मेहनत एकता शिक्षा पर्यावरण संरक्षण आ मानव सेवक भावना काज करब तऽ निश्चित रूप से अपन देश कऽ पूरा दुनिया के एकटा बेहतर सुरक्षित स्मृति आ खुशी भविष्य दे में सफल होयल
बिल्कुल मित्र बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण से ही बहुत जरूरी अछि कारण जङ्ंगल नदी पहाड़ आ स्वच्छ हवा बिना जीवन कल्पना कठिन अछि ये बात सही कलहुँ मित्र
हमरा एक बात आओर चर्चा करैत अछि आज हमर बहुत दिनसँ ई इच्छा सँ जे हम उत्तर भारत सुन्दर इतिहास स्थान सब घूमे जाउ जहि से प्राकृतिक सौन्दर्य पर प्रसिद्ध मन्दिर पुराना कला नदी पहाड़ ओ उद्योग संस्कृति आ लोक जीवनकक बारेमे बहुत किछु सीखी सकी आ अपन जीवनमे एकटा अव-अविश्वसनीय अनुभव जोड़ी सकी
बिल्कुल सही मित्र ई विचार तऽ बहुत नीक अछि कितक तऽ उत्तर भारतमे एहन अनेक स्थान अछि जतय प्राकृतिक सुन्दरता धार्मिक महत्व ऐतिहासिक धरोहर अस्वादिष्ट भोजन सब एक संगे देखल लेल भेटैत अछि जहिसँ या- त्रा-बहुत आनन्ददायक आ ज्ञानवर्द्धक बनि जाइत अछि
सच केलहुँ हम सोचे रहललो छी जे एहि बेर छुट्टी के समयमे पूरा योजना बना कऽ परिवार आओर मित्र सब संग उत्तर भारत प्रमुख शहर सब घूमि आ प्रत्येक स्थान विशिष्ट ता अपन आखि से देखी अनुभव करब जाहिे से यात्रा सफल आ यादगार बनि जाय
बिल्कुल मित्र यादा यात्रा पर जाय से पहिले टिकट होटल आवश्यक कपड़ा दवा मोबाइल चार्जर पहचान पत्र आन जरूरी समय सामान सभक सूची बना लेले बहुत आवश्यक अछि जहिसँ बादमे कोनो प्रकारक असुविधा नहि हो
सही कहलहुँ मित्र आवश्यक दबाइ मोबाइल चार्जर बहुत अ जरूरी आवश्यक अछि हमसभके पहिने बनारसी जाइ चाहैत छी कारण गंगा क किनारे बेसन घाटसभ आर्थिक अनुभव दृश्यसँ प्राचीन मन्दिर आ धार्मिक वातावरण मानी के बहुत शान्ति प्रदान करैत अछि
बिल्कुल मित्र वाराणसीक के बाद हम प्रयागराज सेहो जा सकैत अछि जतय गंगा जमुना आ सरस्वतीक पवित्र संगम मानल जाइत अछि आ ओकरो स्थान धार्मिक महत्व पर पूरा दुनिया मे प्रसिद्ध अछि
हमर चाहैत छी जे प्रत्येक स्थानपर आराम से घूमी स्थानीय लोग से बातचीत करी ओ दू संस्कृत बुझी आ यादगार फोटो सेहो खीचब चाही बादमे ई या- -त्रा सदिखन याद रहत
बिल्कुल यात्रा केवल मनोरञ्जक लेल नहि होइत अछि बल्कि ई हमरासके नव अनुभव दैत अछि अलग अलग लोकसभक जीवन शैली बुझबाक अवसर दैत अछि आ बहुत किछु सीखबाक प्रेरणा सेहो दैत अछि
सही कहलू हमरा सुनिला अछि जे उत्तर भारतक भोजन सँ बहुत स्वादिष्ट होइत अछि जाहिमे कचड़ी जिलेबी छोला भटूरे लस्सी आ अनेको प्रकार व्यञ्जन यात्रा आनद के आर बढ़ा दैत अछि
बिल्कुल मित्र हम सब जहाँ जहाँ जायब ओतय प्रसिद्ध स्थानीय भोजन अवश्य खाए मुद्दा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देब जाहिसँ स्वास्थ्य ठीक रहत आ यात्रा आनन्दमे कोनो बाधा नहि आयत
उ सही कहलहुँ हमसँभ तैयारी पूरा करी